हलो
हलो
हा जय झूलेलाल।
हलो हलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
अचेव थीी आवाज़, हा हा अचे। अचे थी अचे, ॿियो ॿुधायो?
उ किथो त गालयो ता?
जी।
जी कांथां था ॻाल्हायो?
असां खंडवां एमपी।
खडंवा अच्छा अच्छा
तवां किथां थ ॻाल्हायो?
असां हितां दिल्लीअ मां।
अच्छा अचछा ब्यो ॿुधायो।
केणो हाल चाल आ?
बढिया बढिया
ॿियो छा था खयो चांहि वांहि थी वई?
बसि चांहि हाणे रखंदमि।
अच्छा
हा हा तव्हां पीतव चांहि??
हा अंसा हाणे ही पीती छए वॻे।
अचछा अचछा
ॿियो उते मौसम कीअ आहे?
मौसम ईअं ई आहे गर्मी थी पई आहे बारिश आहे ई न। कल्ह खां बारिश ई कान्हे।
हा हित बि इयइ आ बारिश बढ़िया हल पाई हाणे वाररी गरमी स आहे ह सेमी सेमी मोसम हि जी जी जी
दिल्लीअ मां अचछा ॿियो सत्संग ते वेंदा आहियो?
मां हिते गुरुद्वारे वेंदी आहियां।
अचछा अच्छा।
हा हा रोज़ वेंदा आहियो?
ह रोज वेंदी आ।
अचछा बढ़िया हा हा असां बि वेंदा आहियूं न गुरू करण त ज़रूरी आहे न सत्संग ज़रूरी आहे सॼो ॾींहुं घर जा कम कयूं। थोरी देरि त गुरूअ दर ते वञू।
हा। केढ़े मंदिर वेंदा आयो?
असां राधा स्वामी म ॾेरे वेंदा आहियूं।
अच्छा डेरे
हा हा ॿुध-ॿुधो हूंदव न राधा स्वामीअ जो नालो?
हा हा
हा असां हा-हा असां रुग आर्तवार वेंदा आहियूं ऐं विसपत वेंदा आयु ॿ ॾींहं वेंदा आहियूं हफ़्ते में।
हा
अच्छा-अच्छा
हा हा हा, ॿियो तव्हांजे घर में केर केर थव फैमिलीअ में?
बस ॿ ॼणा ई आहियो?
मांॼणा आहिय ते हिक धी आ। जहिड़ा
पुट रूटा पुट कान तव
न न न
अचछा धीअ अड़ह साल जी तव?
ह न भभी जवी जी ह
अच्छा, पढंदी हूंदी न?
हाञा होॾे हा हा हा कॉलेज थी व्यो तस अगते
जॉब कंदी आ? की पढ़णंदी आ?
मां जोब छॾे ॾिन त ई हाणे। पले खंंदी जओ हाणे अॻते पढ़ाई तयारी थी करे
जी?
त्हांजा त्हांजा ॿार?
अछा
तहंजा घणा बार थ?
प हिक आ हिक हिक छोकिरी आ।
हिक अचछा-अचछा वॾी वॾी थव? नंढी थव? हलो आवाज़ आवाज न थी अचेव छा?
चवां थी सतरहें साल जी आ धीअ।
बाई बावी साल जी आहे। हाजी? ऐ
आवाज क्लीअर न थी अचे न। हलो कटजे जी आवाज़
हाणे अचेव ती?
हा हाणे अचे थी।
चवां ती मुंहिंजी सतरहें साल जी धीअ आहे।
हा।
ॿा, ॿारहें में वेई हाणे ॿारहों पढ़ंदी आ।
अच्छा, अच्छा
हा, हा, हा
हाण त बोर्ड जा एग्ज़ाम हूंदस त?
हा, हा बोर्ड जा तस न। ॿियो तव्हां किथे घुमण विया हूंदव ॿाहिर? हुनजे बारे में कुझु ॿुधायो
हूं मां मुंबई वईयां अहमदाबाद, अमृतसर
अच्छा, अच्छा, हूं
मथुरा, वृंदावन भी विया अरॾां साल थिया हाणे, हाणे न घॾहिं साल थी विया।
अच्छा।
पहले, पहले विया सी।
असां मां बि वेई आहियां मथुरा, बृदावन। बाम्बे विया आहियूं, वैष्णो देवी, हरिद्वार वैष्णो देवी विया आहियो कॾहिं? वैष्णो देवी हा, हा ॾाढी चढ़ाई आहे न मथे चढ़ त।
हा - हा।
पर मज़ो बि जाम ईंदो आहे।
हा ॿ दफा मां बी वई
हा
हा ह।
ॿियो
ॿियो सभु ठीक आ।
सभ ठीक आ छा कंदव भा? हसबैंड छा कंदा, हसबैंड छा कंदा अथव?
किराने ई दुकान।
अच्छा, अच्छा हिते बगल मे ई हूंदव न?
न, न परे बजार में आ।
परे बजार में
हा, हा, हा बजार में हा। ॿियो तव्हांजो छाजो बिज़नेस अथव?
असांजी मिठाई जी दुकान आ।
छाजी?
मिठाईय जी, मिठाईय जी।
अच्छा, अच्छा सुठो आ बढ़िया।
हा।
ॿियो
थी वई रात जी तयारी कयो ता।
न न, रात जी रोटी देर सां, अञा हाणे चांयं पीअंदासीं। रात जी रोटी असां अठें खां पो कंदायूं, नवें खन, तहां जल्दी कंदायो?
हा, तैयारी त जल्दी करंदीयां, खाईंदा नांए खां पो ई आयूं।
हा हा
अॼकल्ह देर सांईं ता सुमन मांण्हूं। जल्दी त कोई सुमदो नांहें।
ॿयो बढ़िया? ॿयो? वा वा हलो!
हा
हलो!
हा हलो! नथी चेव आवाज़?
हा, आवाज़ न, हा, विच विच में नथी अचे न।
पर पहिर्यों केरु अॼ सुम्हें किथे तो अॼकल्ह हर केरु ॿारहें हिक खां पो तो सुम्हें। मोबाइल वोबाइल हलाए करे।
हा
हूं हूं, पहिरीं जे ज़माने में सुम्ह पवंदा हुआ ॿार ॾहे साढ़े नवें, ॾहे वॻे, अॼकल्ह नथा सुमन ॿार।
अॼकल नथा सुमंन।
न न
अॼकल ॿारहें वॻे तांईं, मोबाइलन में नंढ़ा वॾा लॻा पया एन।
हा, ॾहें, साढ़े ॾहें बजे त ॾींह लॻो प्यो हूंदो आ।
हा एम, पी में ग्वालयर वग़ैरा घुमया आयो?
जी
ग्वारलर वगैरा घुमयायो?
ग्वालियर न, असां न ब्यास वेंदायूं त स्टेशन पवंदी आ ग्वालियर, दिल्ली। मथुरा। हा, ब्यास वेंदायूं न त सभ स्टेशनूं रस्त सिम पवंदयूं एन ग्वालियर, आगरा। आगरा, मथुरा।
हा
दिल्ली दिल्ली बि ईंदी आ, स्ट् विच में, पो ब्यास ईंदो आ, परे
हा व्यास। ब्यास, असां त अमृतसर वेंदायूं त ब्यास न वईयां, अमृतसर वईयां।
ब्यास खां पो, अमृतसर अध कलाक जो ई त आहे रस्तो।
हा, अध कलाक जो आ।
हा हा ॿयो ॿुधायो?
ॿयो तहां न ॾिठो आ अमृतसर?
हा रा खोड़ दफा व्या यूं। जॾहिं बि वेंदा आहियूं ब्यास त अमृतसर वेंदा ई आहियूं असां।
ॾाढी दफ़ा वया आहियूं अमृतसर।
हा, हा सभु ॾिसी आयाां आहियूं अमृतसर में बाघा वॉडर हे, हो। सबु ॾिसी आयायु।
हा असां बि ॾिठल आह।
हा, मथुरा, वृंदावन बि घुमी आयायूं।
तरण तरण साहेब होॾे।
हा बॉम्बे, बॉम्बे बि घुमी आयासीं बॉम्बे बि विया हुआसीं हाणे ई विया हुआसीं।
अच्छा, अच्छा।
हा ॿारनि खे शौक़ु आ न घुमण यो, त ॿारनि जे सदके असां बि घुमी ईंदा आहियूं।
हा उ त आहे।
हा, हा। चलो, हा हा ज़रूरी आ न त सॼो ॾिह घर में वेही वेही करे।
बोर थी वेंदवा।
हा। चलो, सुठो लॻियो तव्हां सां ॾाढो ॻाल्हाए।
हा, हा, बि बढ़या लॻयो।
हा हा, कजो वरी फोन हा, न जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल ठीक।